नमस्ते क्य हाल चाल से सब बढ़िआ छैय।
बढ़िया छैय।
तऽ अहाँके बताउ और का हाल सब बा। पढ़ाइ लिखाई सब बढ़िया चलै छै। और बताई सब अच्छा से चलै छैय हमर तऽ पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चलै छैय। ऐ घर परिवार के आदमी सब बढिया छैय।
सब बढ़िआँ छैय।
बहुत आवाज आय छैय पीछे से। बहुत आवाज हल्ला गुल्ली आवे छैय पीछे से।
ओ आवे छी यहाँ झगड़ करै छी। बगल में एते आवाज आब छैय।
थोरा साइड में जाइ छैय।
तऽ आओर बताय छैय सब। पढ़ाइ लिखाइ सभ ठीक छैय ने, सभ ठीक चलै छैय। त गरमी के छुट्टी हो गेल छैय अहाँके के बाकी छैय।
गर्मी के छुट्टी भऽ गेल छैय।
तब पढ़ाई तब कही घूम घूमेके प्लान उलान बनाय छैय कि ने गर्मीे के दिनमे।
जाइ छी काठमाण्डू घुमेैत जाइ छी।
ह काठमाण्डू भी बहुत पसन्द छैय का अहाँके काठमाण्डू।
हँ पहाड़ी वहाड़ी छैय। पहाड़ी छैय, पानी छैय, ठण्डा छैय वहाँ।
ह हम तऽ सुनै छिय कि वहाँ पे बर्फ उरफ गिरै छैय बहुत जादा।
हँ ब बरफ गिरै छैय।
त अहाँके बर्फीला इलाका बहुत पसन्द छैय ने।
आ आ अहाँके पसन्द छैय।
ह आ हमरा तऽ बहुत पसंन्द छैय बर्फीलाा इलाका, हम त कबे से सोचे छैय क कही घूमे जाय छैय, कही बर्फीला इलाका मे स त अपने गर्मी से बहुत प परेशान छैय त कवे से सोचे छैय क कही गर्मी के दिन में घूमे जाय। छै तऽ अहाँ के बहुत अच्छा कहै छै कि काठमाण्डू जाय छै, हम तऽ तैयार छियै काठमाण्डू जाय लए, अहाँके खाली हमके बता दै छै कि कब निकलै छै काठमाण्डू।
निकले छै दस पन्द्रअ दिन मे टिकट बनता छै अभी टिकट पूरा चलै छै फूल टिकट खाली होतै तऽ हमर टिकट बुक कर क कर दै छियै तब जा जाय छियै दस पन्द्रअ दिनमे।
तऽ अहां टिकेट जे होइ जेनरल ना करे छैय क सब जेनरल में ते बहुत घर मे भीड़ भाड़क्का बहुत भीड़ रहे छैय। तऽ एसी वाला बोगी के टिकट बुक करैछ
हुं हुं ओय टिक ए सी वाला ही करै छै।
तऽ और बताए छै तऽ काठ डा कठमांडू जाय छै रास्ता-उस्ता सब देखली छै।
देखले छियै और एक, दूगो द दोस छै। अब सपे ले देने जाय छियै ल लक की छै दू तीनगो दोस्त और छै, अगल-बगल के दोस्त छै, मामा छै, फैमिली छै पूरा खनदान लोग छै।
हम ते सुनै छी कि वहाँ पे स्केटिंग वेस्केटिंग स्केटिंग वे करै छै त अहाँ के स्केटिंग पसन्द छै।
बहुत, बहुत जादा पसन्द छै, हमर द दोस्त छै ओकरो पसन्द छै।
कि नै।
आज तऽ तऽ नहि कर छी कोशिश क-क करबै ज-ज जाकऽ उहाँ सिखबै।
हां हम भी अभी कहाँ अभी कभी करलै छै स्केटिंग, हम ते सोचे छीये कि स्केटिंग जबे छै ते करबै छै, कम से कम त शुरुए से हमरा स्केटिंग बहुत पसन्द छै, फिल्म उ में देखे छीये कथि स्केटिंग करे छै सब कोई, तबे से हमरा पसन्द छै स्के केटिंग करै हम ते स्केटिंग करबे छी, वहां जबी ते सिखबे, वहां ते ट्रेनर सब रहे छै सिखाबे ला, स्केटिंग किंगे-किंगे करे छै केंगे-केंगे करे छै उ सब सिख ताबे छै, पैसा लेबै छै। तब सिखाबे छै, तहन तऽ जेबे ते स्केटिंग करबै, स्केटिंग सिखबे छै, क हमरा स्केटिंग बहुत पसन्द छै त वही थोड़ा स्केटिंग वेस्केटिंग के बारे मे थोड़ा वही देखे छीये यूट्यूब पर वीडियो भी देखे छीये कि पिन्हे-तिन्हे का होकै छै, वही हम तीन-चार दिन से वही सब स्केटिंग के देखे छी, औ ऑनलाइन यूट्यूब पे और बताई छी वहाँ पे तो सुनै छै कि वहाँ पे बरफ के बारिश बारिश होैकै छै, बात सही छै।
बात तऽ सही छै बहुत ब बारिश पूरा रास्ता त जाम उ हो जाय छै। कहीं तऽ जाय के रास्ता नै छै। बहुत जादा बर्फ घी घिरे छै, दस दिनमे क्लियर उ भ जाय छै तऽ हमु जाय छी।
हां तऽ ऐसे पहिले कभी काठमाण्डू गई छै कि नै अभी।
नहि गुगै छै अब जे जाय छी। पहली बार ज-ज जाय छी।
हम तऽ बचपन में एक बार गए छी नेपाल, पर काठमाण्डू तऽ न गए छी। बीरगज, बीरगज गये छी, क बीरगज तऽ बहुत। पर गए छै सब कोई हमलोग वही पे घूमे छै, वहाँ पे ते एगो बहुत बड़ा मॉल छै, भाट पटेनी मॉल छै, पूरा शीशा के मॉल छै उ, उ मॉल इतना ना बड़ा छै, इतना ना बड़ा छै, उ बहुत बड़ा छै, टोटल शीशा के ही बनल छै, ओमे सीढ़ी लगे छै लिफ्ट वाला, ओमे ते खा एक आदमी खाड़ा ओय पे, सीढ़ी पे चढ़े के जरूरत कहाँ पे, उ लिफ्ट हम ऑटोमेटिक चढ़े छै, सबके ऊपर उ फिर सीढ़ी वाला भी लिफ्ट लगे छै, वहां पे एक बार एगो सीढ़ी पे खड़ा होय छै से ऑटोमेटिक उ सीढ़ी ऊपर ले जाके पहुँचा देे छै। ओ त इतना बड़ा ना मॉल छैहि सब चीज उपलब्ध छै, ओहिमें कपड़ा-लत्ता खाना-पीना एकेगो मॉल में सारा कुछ उपलब्ध छै, ओ जैसन कपड़ा खोजे छै ने वैसन कपड़ा मिलै छै, जैसन खाय-पियए के समान खोजे छै वैसन खाय पी। समान मिलै छै, बहुत भीड़ में बहुत बड़ा छै, ओमे तऽ तीन-चार, पाच फ्लोर छै। ओमें त एकगो फ्लोर में ओहिमे एगो फ्लोर पे हॉल छै, ओमे त फिल्म सिनेमा देखइ छै, ओहिमें जब-जब सिनेमा लगे छै तऽ ओहिमें सिनेमा चले छै। छै त ओय मे सिनेमा लोग सब देखे छै, ओकरा ऊपर गेम जोन बनाएल छै, मे लयका सब जाके ओय मे खेल-कूद कर दे छै, वहाँ पे भी स्केटिंग सिखाबे छै उ मॉल मे ही सबसे ऊपर वाला फ्लोर मे, ओकर बाद उ मे सब चीज खाय-पिये के हर एक चीज मिले छै। के, घुमे के, घूम अ घूमे ले कि बहुत बड़ा घूमे छै, कंपाउंड बहुत बड़ा छै उ मे, ओय ला के बिल-उल कटा के तब बाहर निकले छै, सिक्योरिटी होय छै ओ मे, सब चेक करे छै तब जाय रहल छै ओ मे, अहाँ के कभी घुमै छै कि ना।
ना अब राैउवा ब बता दै छी तब जाय
पे हमहुँओ घुमबै।
फिलिम देखबै। मॉलो घुमबै अब।
अब
जाय छी अब। दस दिन मे जे जेबै तऽ सब घूम घूमे छियै। और बताई छी घर मे ठी ठीक छै।
उम्म घर मे सब कोई सब बढ़ियाँ छै, एगदम सब कोई बढ़ियाँ छै, सब कोई सही छै, तऽ अहाँ के गर्मी ए साल के कैसन लगै छै, अहाँ के गर्मी भी ठीक लगै छै ए साल के की ना।
इहाँ गर्मी बहुत छै, बहुत ग-ग गर्मी छै, लाइटो कटे छै, लाइट नै र-र-र रहै छै है।
अ साला आम, लीची खाय छै कि नै अभी गरमी के मौसम मे आम-उम पैसा लागै छै खायले अहाँ के।
आम तऽ अभी अच्छा लागै छै, क-क कल्हि ते लाए थे खरीदे
आम। अभी आम-उम बहुत पसन्द छीये हमरा। हम ते दिन रा त आमे खाय छी। हम ते आम, रोटी बहुत पसन्द छै, आम चिल्का बहुत पसन्द छै, हम ते जादातर आम, रोटी ही खाय छीये सुबह-शाम एगदम, अभी ते हमरा ते सबसे जादा जर्दा पसन्द छै। ए आम मे, ऐसे जरदा आम बहुत मीठा-मीठा होय छै।
ह -ह- ह -हमर जर दे। पसन्द छै -अभीके टाइम तऽ जुजरते अच्छा लगै छै ।
त सर गर्मीके मौसममे लीची उची खाइ छै कि नहि अहाँके ।
लीची खाइ छै बहुत खाइ छै बहुत खाइ छै लीची मीठा -मीठा एकदम बहुत इ साल बहुत लीची आय छै सस्त -सस्ता -सस्ता लीची आय छै बहुत खाइ छै ।
ह हमरा तस लीची खााय छै पर बहुत । खट्टा-खट्टा लीची लगे छै, अहाँ यहां के इहां के ते लीची उ ओय पहले वला बात ही ना छै, पिछले साल के लीची बहुत बड़ा अच्छा, अच्छा रहल जे पड़े सर बहुत छोट । छोटा -छोटा रहल छै बहुत खट्टा- खटटा रहल छै तऽ बहुत कम इ लीची सब के खाय छै क हमरा बिलकुल । फ बिली चिह पसन्द छै । आ वही आम पसन्द छै तऽ आम तऽ दस पन्द्रह दिन पहिले से ही खाइ छै सुबह शाम- सुबह शाम आम खाइ छै। तऽ ओ बात ही नहि रहल छै आ पहले बार एहिके कारण लीची कम खाइ छै आ आम जाादा खाइ छै तऽ अहाँके आओर बताै छै कि अहाँके भाय ओसभ ठीक अहाँके क्रिकेट उरकेट खेलै जाइ छै कि नहि एने ।
जाइ छियै -खेल शाममे जाइ छियै- क्रिकेट खेलै दोस्त सभके साथ जाइ छियै कब क जाइ छियै- क जाइ छियै टाइम मिलते छ जाइ छियै नहि तऽ नहि तऽ जाइ छियै ।
हम तऽ क्रिकेट बहुत पसन्द छै सु खाली क्रिकेट । खेले छै ख ग बहुत जादा पसन्द छै क्रिकेट हम तऽ आज ही गय छी अभी सुबह- सुबह क्रिकेट खेले अभी वहं से खेल के आय छी त थोड़ा आराम करे छै भाय से बात। बात कऽ ले छै बहुत दिन हो गेलै बात कर लेवला ओहिसँ सोच ले छै कि थोड़ा कॉल लगा कऽ थोड़ा बात क ले छै अहाँके अहाँके तऽ बात करके बहुत नीक लागल छै ठीक छै तऽ फिर बादमे बात होइ छै ।
ठीक छै -ठीक छै । नमस्ते ।